हर्ष सब नीक छै अपन कहू की हाल चाल
हमरो सब नीक छै अहाँ कतय जा रहल छी बड़ सुन्दर पाटन साड़ी पहिन नेन छी
गोटा लगल हम कल भगवत हम कल काल भगवती मन्दिर जा रहल छी
अच्छऽ
आ आजुक पावनि केँ लेल ई मिथिला केँ पारम्पारिक पहनावा पहिनेने
हँ आजुक पावनी केँ लेल मिथिलाक परम्परा पहनावा पहिनै छियै
अच्छा अहाँकेँ ई लाल पढ़वाली पियर साड़ी आ हाथ मे लहठी देख मोन प्रसन्न भऽ गेल हमर मिथिलांचलकेँ पहिनावा कते सुन्दर अहि नऽ देखू
हँ एकदम ठीक कहै कह रहलहूँ हमर मिथिला मे कनिया सब लेल लाल पार साड़ी लाठी आ सिन्धु सभसँ पवित्र मानल जाइ छै कतौगी आधुनिक कपड़ा आबी जाइ छै मुद्दा एकर बताहि किछु आओर छै
आ पुरुष सभक पहरावा देखू पाग दुपाटा आ धोती ओकरा पहिना केँ सो अ कतैय संस्कारी आ मनकी लगैत छथि
सत्य सत्य कैल रहल छै पाग तऽ हमर मिथिला स - शान आ सम्मानक प्रतीक छै कोनो भी शुभ कार्ज बिना पाग दोपट्टा केँ पूरा नय होइ छै
अब नऽ तऽ नावाका पीढ़ी सेहो एहि पहिरावा केँ पसन्द कऽ रहल अछि मिथिला पेन्टिंगवला साड़ी आ कुर्ता तऽ आजकल खूब फैशनमे अछि
हँ ई तऽ बहुत नीक गप अछि जे हमर संस्कृति जैविक स्तर पर पैहचान बन रहल छी अच्छा
अहाँ केँ देर भऽ रहल छै की
हलो
हेलो अहाँकेँ कोनो आओर काज छै की
नय - नय सखी कोनो आओर काज नय छै उहे सब कपड़ा लता देख रहल छियै पहिनयै रहल छियै की पहिनिये की ओढ़ियै आज हमलग सब
अच्छा मंदिर उंदिर जाय के प्लान छै की अहाँ के
हँ हँ सोच छियै मंदिर जाय के लेल
अच्छा ने तऽ अहाँ तनी जे पीयरका साड़ी पहिन के जयबू तऽ बडड नीक लगते अहा पे आार मे भर हाथ तनी लहठी पहन लेबाहा लाल रंगगर के
हँ हँ लाठी उऊठी तऽ बडी सुंदर लगे छै पहिने में आ शुभो होइ छै कोई काज बिियाह मे पहिने से ओ
ई अहाँ ठीक कहै छियै
मरदाना सब के धोती कुर्ता पहने में कितना सुदर लगे छै
हँ पुरुष सबके तऽ ओही पोशाक आर पे नीमन लगा छै
निीमन होइ छै धोती कुर्ता ऊपर से पगड़ी पहिन लेबे छै पुरुष लोकोगके केितना नीक लगै छै
तऽ शादी बिियाह मे कतऽ सुहावन लगै छै जँ समघी आर सब बरबा पे बैठे छथिन पियर पियर धोती कुर्ता आर पग पहिनक के बड्ड नीक लगै छै देख के सुहावन लगै छै
हँ अहाँके मधुबनी साड़ी किनलहुँ की
हँ हमरा आर के मधुबनी साड़ी खूब नीक लगै छै हमे कले बाजार गेल छियै तऽ वहााँ देखले छियै एक टा मधुबनी साड़ी लगल छै शीसार दरवाजा पास खूब नीक नीक लगै छै ओ देख के
हँ बड्डी सुन्दर लगै छै हँ कते सुंदर सुदर मोर बने छै प्रिंट कतेय सुंदर होइ छै मधुबनी साड़ी मे आर ओकरा में मोर बनल रहे छै भगवान के देवी देवता बनल रहे छै हाथ
हाथी घोड़ा तऽ पालकी कनिया बर ब दुलहिन सब केव नकासी
आ देखे में केितना नीक लगे छै
तऽ आ पोरे मे भी पोढ़े मे भी एकदम की चूड़ी बैठा के पोर ले तऽ वर साड़ी के जोर में कोनो साड़ी छै
नहि बड्डी आराम भी मिलै छै ओ साड़ी मे इ सिथर्टी की सब साड़ी में नहि सिन्थेटिक ई सब में नहि मिले छै जॉर्ज जे क की मिलै छै शाड़ी
सिफोन उफोनमे हल्का रहे छै लेकिन ओतना मन भावन नहि लगे छै जितना आर के ई सब मधुबनी पेंटिंग वाला सुूतीर साड़ी लगे छै त हमे तो तीन गो किनलन कर
ओ
हमरा के नीक लगे छै लगले ने कि हमरा आर घर मे तऽ शादियो छै अभी ननद के तो आओर लगी तीन गो मधु बनीए दी अभी वही मधुबनीयें पेन्टिंग के सारी अभी तऽ नवा कनियाँ छथिन ने तऽ नवा कनियाँ के सूतीये साड़ी देख नीक नय लग छै लेकिन हमे अपन खातिर किनले रहियै मधुबनीसँ पेंटिंग के साड़ी
हम तऽ सुनले छियै न कि जा राजा जनकके पुत्री
हँ हँ
शीत शीत हँ सीता मैया भी इहे मधुबनियें साड़ी पहिनके बियाह करले छी
हँ तऽ मिथिला के तऽ शान छथिन ने अ सीता मैया बेटी छथिन आ उहे के तो मिथिला के परम्परिक पहिनावा पहिने के तो तब होैइ छै आ मछ वहाँ आरके तनि अ जैसे कोनो शुभ काज मे मछली ज अहाँके जरूर भेटाय चाहे ओह के बनाब बना के मने मछरी भोज मे रहै ही छै
हँ मछली तो होबेके ही चाही हँ हर शुभ काममे होबेके चाही मछली
अहाँ बनाबै छियै रेहू मछली
हँ बनाबै छियै
अ अच्छा अहाँ से हमरा आर के पूछे के रहल छै कि रेहू मछली कैसे बनाबल जाइ छै हमे भी तनिका सोचै छियै कि आज रेहुुए मछली बनाबै
अच्छा कोनो उतना बड़का काम नय छै रेहू मछली मे तनि धो धुआ के बढ़ियाँ से तनि तेल मस मसाला दे देवे के होइ छै तनि नमक दे देवे के होइ छै तनि हल्दी दे देबे के होइ छै आ फिर सरसो मसाला सरसो तेल मे ओकरा छान देबे के होइ छै कनि लाल होबे तक सुनहरा होबे तब तनी ओ सुनहरा हो जेतै ने तब ओकरा निकाल लेबेके होइ छै
अच्छा
ओक ओकर बाद फिर तनी पचफोरन होइ छै ने ओकरे दे देबी के होइ छै आ फिर मिर्चा मिर्चा के फोरन दे देवे के होइ छै
ओरसँ तनी सौधा लगै ने मछलीे झोर तनिके
आ प्याज देबे के मन होय तऽ दे हम तऽ नय देवै छियै प्याज उआज मछली हमरा नय नीक लगै छै
हमरो के मीठ लगे छै प्याज के स्वाद
हँ तब आओर मसालामे देबै छियै सरसो जीरा घोलकी लहसुन तनि चारि पाँच पोट बेसी दे देबे छियै लहसुन सुन तो बड्डी नीक लगै छै
बिसर भीम नै महकै छै लहसून अर
नै नै नै भायँ आ चार पाँच गो टमाटर दे देबै छियै
अच्छा
अथी मसाला भूजिं ऊजिंक पानि उनी डाल देबै छियै ओकरेमे तनी ऊपर से जब उतारै छियै न तब तनि धनियां पत त ओकरे मे छीट देबे छियै काट काटके धो धाके धनिया पता आ तनि छोटे छोटे काट काटके आओर ओकरे मे छींट देबे छियै तो बड्डे अच्छा लगै छै खायमे चावलके साथ खा चाहे भातके साथ
हाँ भात खाउ चाहे रोटी खाउ दुनूमे स्वाद नीके आबै छै ओकर
की लगै छै
हँ खाली एक एकरा आरमे तनिका एही बढ़ैलु छै अहाँ कि पफोरन मे तनिका अहाँ पचफोरन देवे छियै आ हमे जीरा फोरन दे देय छी एहिसे स्वाद तनिका दूसर हो जाय
हँ पचफोरन के स्वादे नि अच्छा लगै छै बड्डे छल हम तो हर सब्जीमे पच पचफोरन देबे छियै बैगनो मे सब्जी मे देबे छियै कोबी उबी सब मे दे देबे छियै परचफोरन के तनि सेंन्ट अच्छा लगै छै सोंन्दस सुन्दर लगै छै हँ सौंप ऊप तनी मिलल रहै छै न ओकरा मे मेथी उथी त तनी अच्छा लगै छै
आ तनिका जे सरसो अर मसाला होबै छै त ओ आरमे तनिका टमाटर बेस से दिए से तनी खट्टा खट्टा नीक लगै छै ने सरसों मसालाके स्वाद अच्छा त आ साँझ के हमहुँ सोचै छीयै बनाबै के त हमु आज एही रेसिपीसे बनाब रहू मछली के औहार पे तनिका चावल बना देव आ घर परिवारमे सब नीक छै वय
बाल बुतरु सब नीक छै न
हँ अहाँके बाल बुतरू सब नीक छै
हँ हमर सब बाल बुतरु इस्कुल जाइ छै अभी
हँ आज हमरो आओर बेटी सबके इस्कूल खुल गेल छै सब इस्कूल गेल छै
खुललै न एहि लेल गेल छै अभी इस्कुल सब
तनिका उठहु मे दिक्कत हो जाय छै ढेर दिन पे इस्कूल जाय पे बचबनो स कतिया जाइ छै आलस हो जाइ छै
हूँ
हँ आ भिनसरे उठैके परै छै न
हँ भिनसारे उठ करके एकदम टिफिन उपिन बनाबे के परै छै बच्चा लोक खातिर
नींदो न पूरा होबे छै ओआर मे ओइ सब मे
ठीक छै सखी फिर टाइम मिलतै तऽ करबै ठीक छै
चलू ठीक छै ठीक